हेलो
हँं सखी प्रणाम कर रहल छियै
हँ खुश रहू खुश रहू की हाल चाल छै
हमर त नीक छै सखी सब बाले बुतरू सब नीक छै अपन कहू की हाल चाल छै
हँ हमे भी नीक छियै हमे भी ठीक टहल छियै अच्छा ई बताउ की भए रहल छै आछी अहाँके घर मे से घर अहां के घर से त बड़ नीक सुगंध आबि रहल अछि आजुकि किसी विशेष बनल रहल अछि
हँ आरती आउ न आजू हमर भाय के जन्मदिन छै ताहि लेल भानस घर मे नीक नीक व्यंजन बन रहल छै
ह वाह कथी कथी बनाब छी हमरा तऽ सुगन्धेसँ भूख लगी गेल
मिथिला के कतनो परम्परागत छी चीज बन रहल छै क ककोछ ककोछ माखन मक्खन के खीर ह मखाना के खीर बनै छै गरमा गरम कचौड़ी आर दही बड़ा बनै छियै बनाबैके त तैयारी करै छियै अभी हू आ कोहरा के तरकारी बनावै छीयै
ओ आ सकरौरी सेहो बनल रह अछि की
हँ हँ सकौड़ियो बनाबै छियै
वाह आह मखाना खीर तऽ हमरा बड़ प्रिया छै अहाँके हाथ के खीर तऽ अमृत सेन लागैत अछि तरौआ नहि बनेलहुँ की मिथिला के भोजन तऽ तरुआ बिना अधूरा छै
तरौआ केना छोड़ि सकल छियै
हऽ को चीजके तरुआ बनैले छियै अहाँ? तिलकोरक पात?
हँ तिलकोरक पाट आलू आ भेटा बैगन की तरुआ।
हँ कढ़ाई मे छानल रहल छियै की?
कढ़ाइमे छान रहले छियै।
ओ सुनके मन गदगद भऽ गेल। अहाके घर के ई शुद्ध देशी घी के स्वाद आ मिथिला के ई थारी देखी के तऽ जीबसँ पानि छुटि रहल अछि।
त विलम काथी लेल हाथ मुँह धो के आबू। हम अहाँ लेल सग सहो गरमागर्म थाली परोसे छियै सङगे बेस के खायब आओर गपशप सेहो होयत। भोजनके आनंन्दो लेल जाय दुगुना गप सप भी हो जाइ।
हँ हम एखने आइलो। आज तऽ अहाँके स्वाद अहाँके हाथ के स्वाद आनन्द लेब। क केना केना अहाँ बनाबै छियै। आर ककरो ककरो के निमंत्रण छैय की?
हँ दू चारि गो व्यक्ति कहे छियै बाबा भाय कहल छैय अपन दोस्त लोग के। अरे एक दू रिश्तेदार सबके कहै छियै हम। की आबे लेल
अ तऽ के बजे के टाइम दिये छीय अहाँ?
सात बजते आज गर्मी के दिन है ने तो सोचे छियै कि तनि लाइट उइट कट नहि जेतै। यही से सात बजे के टाइम ठीक रहे छैय।
हँ तऽ तनिका मौसमो ठीक छैय।
हँ हँ तो बारिश तो एतना होइ छैय कि की आदमी पड्डे उड्डे मनेते की?
हँ ई तऽ अहाँ सही कहै छी।
लेकिन बर्थडे भी मनावे के एगो बहुत सुंदर ई होय छैय।
तऽ आरे हमरा आरके एगो कल एगो भगनी आर के बर्डे रहे छले तऽ तनिका मंन्दिर उदिर जायके प्लान बनल। तब तक ले जे पानी पड़ गेल एता पानी पड़ गेल जे की कहब अहाँके।
अच्छा
कहूँ निकलबे नहि करि सकै छियै।
ओ इ जस मनाबे के ई जश्न उश्न मनावेमें बड्डे अच्छा लगै छैय बड। बर्थडे में कहै छियै बच्चा लोग के
हँ ओ तऽ भय भले हो लगै छैय लेकिन की करब अहाँ जे मौसमे खराब हो जाय तऽ को नहि कोइ आबे सकी आ ने कहँ के ककरो के बुलावे सकबू आहाँ।
हू
चाय वीय पी लेलू सखी
हँ चाय वीय त पी लेलियै हम
आ हमे भी चाय तनिका बना के पियए के मन करै छै लेकिन अकला गुणे चायबो बनाबे पहाड़ लगय छै दू गोटी रहै छेयथि न त घरमे तब बनाहु मे मन लगै छै चाय पानी
हूँ
केन केना तनकासा अ चाय बनाब आ एको कप बनाब तऽ बेसी हो जाइ छै
हँ ब्डी
तऽ अच्छा सखी एकटा गप पूछै छि हम आहाँ स अहाके अहाके कार्य के काज भटाल छै की
हँ हमरो कार्य के काम भेटाल छै अहाँके भी कार्य के काम भेटाइल छै की
हँ हम अहु के मिलल छै एहि बेेरा कारी आर के काज एकरा आर मे फोन आ फ्रेंड के काज भेटाल छै हमरा के जेकरा मे गप करे के काज छै
हँ ठीके कहै छियै तनी गप उप करै छै दू पैसा मिलै छै ऐसे आदमी से कब करै से कुछ नहि मिलै छै यहाँ तनि कहू
नीक कहै छथिन जे अहाँ तनिका ककरो पास बैठबू तऽ चुगलीेए बात होवै
हँ एने के ओने के बाते करे मे पूरा टाइम बीत जाइ छै पूरे दिन निकल जाइ छै ऐसे तनी कार्य के मध्यम से बात करे छै दू रुपे मिले छै तो आर्थिक स्थिति मे तनी मदद हो जाइ छै
आ सबसँ नीक बात छै कि अहाँ जकरारसँ बात करबू ओह को मिल मिलतै आऔर अहाँके भी मिलत ई तऽ नीक छै दुनू आरके फायदा हो जाय केना न करब अहाँ आ छोट छोट काज मे कितना हँ हँ हमे भी करै छियै हमे भी करै छियै अरे करिया के काज कतो नीक काज छै मने केना देखबू तऽ छोट छोट घर के काज मे कितना सहयोग हो जाय छै ओ आरामदेवी से बाल बुत्ररू के छोट छोट अ जरूरत के सामान किने के सोचे न पड़ै छै
हू ठीक कहै छीय अहाँके आओर सब बतायो सखि
हँ हमर के सभे कहानी ठीक छै अच्छा सुनै छियै कि अहाँके घर मे शादी बियाह के ए काज होवै छै की
हँ हमरो बहिन के बेटी हमरो बहिन के बेटी के बिआ छै
अच्छा तब तऽ अहाँ तनिका बिजी होय तऽ सभ खरीदारी भऽ गेएल बालबूतरू के कपड़ा लायके छै हँ हमे अभी न शुरू कले छियै हमे भी करब तनिका आ मन सोचलियै छलयै कि तनिका आज निकलब बाजार हाट तऽ मन एतना थक गेल छै ने कि सुस्ती लगे लगल तनिका सुत गेलो बस भरि दिने सने कटि गेल सूत के सुती ढेर दिन बाद तनिका अपन बिछौना मिलल छै ने सुकून लगै छै पन्द्रह बीस दिनसँ तऽ हमू बाहरे बाहर रहै छियै तनका ओने जाइ तनका ओने जाय बस एहिले
कल तो हमहुँ बाजार गेल रहलियै से की एते बारिश होत हे एते बारिश की पुछो कहे के नहि एते बारिश मे भींग भींग के मार्केट करे के ने भी परेशानीये छै तबियत उबियत खराब हो गेलै की आदमी शादी मे जेते की मौज मस्ती करतै
हँ आइ शुरुआत पानि छै सखी तऽ जरूरसँ तबियत खराब होअत एक बार सबरके होत ऐना तऽ तनिका अभी सरद गरम भी भऽ जाई छै ने मौसम
हँ
कनो सर्दी होबै छै तऽऽ कनो धूप होबै छै एक बेला धूप होबे छै तऽ एक बेला पानी पड़ै छै।
हँ ठीके कहे छीयै एकदम दिमाग तऽ पगला जाइ छै बारिश मे गर्मी मे गर्मी हो जाइ छै बरसात मे आदमी बारिशे से परेशान हो जाइ छै। सबसे अच्छा दिन रहे छै ठंडा के खाउ पियौ बिछौना मे घुसल रहू। कम्बल ओढ़के
आब एहि दिन आबैत छै सखी बरसातमे कहाँ निकलब अहाँ बरसातमे तऽ बस ओही दिन छै की घूस के सुतल रहे के परड़े छै पिछौन आर मे
हू
तऽ
तब अहाँके बर्थडे मे आ रहल छियै नइ
हँ अहाँके निमंत्रण हमरा के स्वीकार छै हमे अहाँ हमे अपन मालिक से तनका बात कर लेब आ जरूर आय वा आहाँ ठीक छै बात
हँ बिसराब नहि विसरायब नहि
न न
बाल बुदरू मालिक सब सबके ले के आयब ठीक छै
अच्छा ठीक छै हाँ कीरनी निमत्रन हमरा के स्वीकार छै हम
त उल तकर बाद देथो तनी
हँ जरूर जरूर सखी हम तनिका पाहिले आ जायब त तनिका अहाँके खान पान बनाबे मे भोजन पानी बनाबे में मदद हो जाय हमारा आरसे हँ ई तऽ ठीके छै चलू तऽ अहन अह तनिका अभी तऽ साँझ बेला होबै छै आओर एक आध घंटामे आ जेथिन मालिक
अच्छा
हँ जे एथुन नऽ तऽ अ आ जाइत ना मालिक तऽ उनका सँ बात विचार करके हमरा सब के तैयार हो के रहब आ ओय आ जय बस बात करिके फिर निकलब ठीक छै
अच्छा ठीक छै बिसरायब नइ जरूर से आइब सखी ठीक छै
एकदम एकदम हम आ जाएब
ठीक छै तनिके काम छै सखी हम भी निपटा लेबे छियै
चलू ठीक
अहाँके आउ हमर घर ठीक छै
हँ ठीक छै सखी चलू